ह दीदी
कहियौ आब।
ओ कनि गेलही ने तऽ पाइन होइ छलै आइ गेबो केलीयै लेट कनि लेट नहि साढ़े साढ़े सात बजे तक गेल रहिये।
हैं आइ तऽ पानिमे पड़य लगलै बहुते
आ तऽ बड़ पाननो आयुष दिव्या स्कुल गेलै
ह ह ओकरा सभके जाय कालमे नहि ने होइत छलै पइन साढ़े छै मने जाइ छै आ
ह तबी नहि होइत रहे पनि त इमहर
आ होइतो रहैत छै ने तऽ ऑटो सँ जाइत छै तऽ कोनो दिक्कत हो छै ओ अपन पूरा झाँपि झोप केऽ लऽ जाइ छै।
ओ तब त कोनो दिक्कत नहि होइत हेतै जाय मे
हैं आ घर मे रहै छै तऽ बुझैत नहि छिये दिमाग खराब कऽ दैया
ह हमरा भेल पैन होइै छले त आय दीदी नहि जाय दने हैं कोनो दिन झमा झम झमा झम पानि भेलै तहि दिन
आब जय दिन नहिये जाय वला रहै छै।
ह
तहने ट नहि तऽ इसकुल बंन्द रहै छै तहने ट
हू।
बदमाशी करैत रहै छैय
ह से तऽ करैत रहे छै अगत्ती जकाँ
हु हु नाश्ता कऽ कऽ भेल छलहुँ हे बाह तहन तऽ भूको लागे हैत।
भूख ह कनि लागि गेले पहिले कनि गरम पानी पीबे
किया।
कनी गला कनि अथी भीज गेलिये ने।
ककरा संगे गेल छलियै
आइ पैरे गेल रहियै दीदी गाड़ी रहै अन्दर जे गाड़ी निकाले ह मे दिक्कत पप्पा गेल रहथिन सब्जी ला एकटा लऽ कऽ बाइक भागि आएल छलथिन न अरे एकटा स-से पप्पा गेल रहथिन सब्जी लए तऽ गेबो केलियै मतलब पैरे एबो केलिये पैरे
लिअ - तऽ पैरे तऽ आओर परेशान भऽ गेलहुँ
हँ ओ कनि तऽ दू मिनट नहि चलियै चले नै ने छी हम पैरे ओते तऽ कनि मनि दिक होइ छै आब एक दू दिन एते इमरजेंसी मे तऽ चैले सकै छिय नै
हँ हँ
कॉलेजे छै तऽ वएह गेलियै त ऊ सब हुं साढ़े हँ साढ़े सात बजे तऽ पहुँच गेल रहियै बुझियौ ने सात बजे गेल रहियै
न मिते सर लग नै
हँ आ फेर हमरा गेला बाद पुनीत गेलै
अहाँ
ओकरो पैरे हे आबऽ पड़लै
ओकरो ने भेलै गाड़ी
नह किछ लय पप्पा गाड़ी लऽ कऽ कतऽ चलि गेलखिन ने
पापा कतहु रुकि गेल हेथिन
पानि नहि देखै छलियै दीदी कते होइ छलै तेज ओह नै एतै गाड़ी अब सब जिए ला ओहो गेल छलखिन हे आब एथिन तब लै लय ऐथिन एते देर मे तऽ हम घर आ गेलियै चलैत चलैत
हँ
अरे आइबो गेली
आ छाता लऽ कऽ नहि गेल छले हँ
नअऽ
आ बकलेल मोन खराब भऽ जेतो तऽ आ तोहिटा बाकी छी मैके
हे-हे-हे-हेऽ
हँ हँसी लागै या हँसी रितीक के भइये गेलनि पुनीत के भैये गेलनि पीसाजी के भैये गेलनि आ तू बाँकी छिही पानिमे भिजै छिही
लम्बा चलैय
नहि दाय पानि मे दाय भिजबै तऽ मोन खराब हैत पानि खतरना
ओते नहि आइ भिजलिये दीदी लेकिन कनि छिये बुन्दा बुन्दी होय छलै न जाबत कतहु ठाढ़ होय छलियै ताबत तऽ कनि भीजे ऐ देखने नै कनि देर पहिले पानि भेलैय झमा झम झमा झम झमा झम तइमे तऽ मुहुकि गेल रहियै साइडमे
अब एलियै य तऽ मम्मी के नहि देख रहल छियै सुबह सुबह इ कतऽ गेलै पता नइ पता नहि कतय गेल ऊपर गेल हेतै या ऊपर वाली चाची आयल हेथिन हुनका संगे गेल हेथिन
आ ठिके छऽ मोबाइल घर अई ने
ह मम्मी के फोन छैय घरे मे
ते ने तू केलिहे
एते देरी जे लऽ लैय छैय न हँ हम एलियै तऽ ओ कते बेर होय छैय ओकरा चलबै
ह माय से मोबाइल ओतऽ मायके मोबाइल चलबै छलै
ओ सभ मोबाइल चलबै छैय दीदी
ह
जादा भरि दिन हमरे लऽ के रहैय छैय जहन अहाँ फोन करबै न जहन हमरा फोन करै छिय तब द दैय छैय जे दीदी दीदी फोन केलथि हे
आ कि कहै छैय आ ठीक ने मम्मी के तोहर दुनू गोटा के देखैय छैय। देखैये ने दहुन ओते।
जब फ्री रहै छथि तब ल लय छथि आब हमरा कहैयये जे हम टैब लेबे त अहाँकेँ टैब नहि लेबय देब
हयौ से नहि हैत एते दिन जे हम अथी पढ़लियै हे से देबहे पड़त
आब देखियौ ऑनलाइन कहलथि सभ एते क्लासे सभ देखलियै ठीक दरभंगा मे इंस्टिट्यूट त छैय ने ओहेन
हँ
आरै देखियौ मेन बात ई छैय जे एकरा फलाइन भेजबै ने दीदी तैयो ओते शान्त बच्चा नहि छैय।
नहि नहि नहि।
ई छै मारि धारि करय लगते ककरो से झगड़ा करय लगतइ
बाप आब ओते छोटो नहि छैय एते चिन्ता नहि करियौ।
तऽ छोट वाला मारि धने ने करे छै कि ओकर सीट पर पेन राख देलक तऽ ओकरा से लड़े लगे छैय त मेरा जगह है तुम रखी काहे।
त एना नहि करू आ बच्चा नहि छै।
हूँ त पप्पा कहलखिन जे सगतो आब वैह छै ने जे संगत अगर खराब भऽ गेलै त
आबे छैन्ह ध्यान दैय के टाइम।
हँ तऽ पप्पा कहलखिन आर भाय कहलखिन जे ऑनलाइन कऽ दैय छियै
ह ऑनोलाइन मे देख एकटा बात बुझै छै खराब। लागत ऑनोलाइन मे अहाँकेँ ध्यान देबऽ पड़त। बच्चा हमर पढ़े या कि मोबाइल देखे आइ काल्हि हरेक बच्चाके मोबाइलके इंट्रेस्ट भ गेल छै।
ह ते ने भाय एकराठ नहि देलखिन जे जेतै दसटा बच्चा मतलब भेटतै आब जरूरी थोड़े ने छै सभ एकरासँ सज्जन
नहि नहि।
ह बे हजार
हरे कऽ चीज मे बहुत देखरेख करय पड़ैत छै आब। हरे कऽ चीज मे अहाँ ऑफलाइन दियौ। ओ तर त मोबइल से सस्ता देतो।
हू ऑफलाइन दीदी जेबै न मेन बात ती होइ छै जे ककरा ओते टाइम छै जे बीच बीच मे अखैन इंस्टिट्यूट जेतै। पढ़ैके तऽ टाइम छैने नै घर पर रहतै घर पर पढ़तै त तऽ भाय तऽ देखथिन तऽ न हम देखबै तऽ न
सहिये नू
आर ओतय जेते पप्पा बेसी गाम दरभंगा गाम दरभंगा करे छथिन काइल निकलथिन फेर। पप्पा गाँव काइल चन्दन भाईजी ऐलखिन रहै ना साँझमे।
तोरा ओत
हँ अबैत रहै छथिन बीच बीचमे।
ओ प्रोपर्टीक झोल जे छै तै लऽ दीदी एखन कोई ओनाही नै आबै
ई गाँव में नै न ह देखियौ तऽ हर चीज ओइ ठन नै फरियलै यऽ दीदी ओ फरियाबा चाहथिन तब न ओ डेट परे डेट डे तारीख पे तारीख तारिख पर तारिख दऽ रहल छथिन है हँ कका जी।
हुन्को अदिनते लिखल छनि डंगेतयैन न डंटा देतएन अपने दिमाग ठण्डा
ओ कहे छथिन जे हम केस लड़ लेब एते आसान थोड़े न छै लड़नाइ पीढ़ी दर पीढ़ी केस लड़े त रहे जा छै।
किया लइड़ लेब केँ ओ आन छी अहाँकेँ।
से दिमागमे घुसतन बात।
हू ओहो तऽ अहाँकेँ बहिन कऽ बच्चा अय।
तहन।
ओकरो दियौ सासुर वला निर्भुम छैन छै किछो नै छै।
दैय सबक बच्चा छै मेन बात ई छै जे सब इनका ओत कल नै छै। हऽ और सब कहै स जे हुनका नून खुआ देने छै। ओ तऽ केँ लोक केँ छोइर कऽ ककरो किछ नै ह ओ तऽ कऽलोक।
देखियौ एकटा बात बुझेछिही एते असानी से हिनका बिन्दुओ भाइजी नै छोड़ तैन
किया छोड़तै ओ तऽ कहै छथिन नै देथिन तऽ केस कऽ देबै
एते असानी स बिन्दु ओ भाइजी
लगाओ सर्थ जिनका नाम लेलियै सयह आ ज
सै न आब सबदिन जीवन भैर अहाँकेँ कनिया
नै हम दीदी बात करै छलियै ने दोसर बात पर कहलियै एलखिन बिन्दु भाइजी एलखिन हन
हँ
आ लेने बिना नहि मानथिन
हूँ एखन तोरा जै पड़ै छौ ने
जस्ट जस्ट गेट खुललै य
हूँ मम्मी तऽ छौहुए नय
मम्मी ऊपर मे हेथि अर्चना आंटी लग
अच्छा। एहि समय मे खेनाय बनबे के टाइम छै कि एखन बुले के टाइम छै ते तऽ हिनका तीन बजै अच्छा।
बीच बीच मे एकर सबके आंटी आयल हेथिन कियाकि हम एलहूँ हे तऽ मम्मी हमरा देखायल हन नै आओर एते सुबह तऽ कतौ जायत ने पप्पा गेलखिन हन सब्जी ल
हूँ नहि भोरमे जे अहाँ इमहर आम्हरमे लागि गेलहुँ बतिया लगलौ बैस गेलहूँ कतौ तऽ ओ अहाँकेँ बारह एक बाजऽ दइ छै ई चीज हमरा देखै छै से हमरा बहुत ओहिके बाद मोन खौउंझा जाइया ने पूजा कयल होइया
ह दीदी भऽ जाइ छै त वैएह एलखिन आओर कैल तऽ भजन भाइजी आयल रहथिन कामसे
अपन जता बैसब बैसू खा पि लिया बैसू
लेकिन हिनका सभके- यैह ने अंकलो कहै छथिन मतलब पप्पू अंकल जे अहाँ सभ के ई कोन टाइम अय- बिल्डिंग मे सभ
वही जे देह एहन भेल जाइ छै। पचासटा बीमारी के जे कारण घर होइ छै वैह होइ छै जे अहाँ टाइमसँ खाय नहि छी।
ओर पुनीत के दीदी चाहै छै जे हम ऑफलाइन जाइ पढ़य ले
हूँ ऑफलाइन मे दसटा संगियो हेतैन ने
ह सही कहलियै
ऑफलाइन मे बड़ दिक्कत छै चाची बच्चा ओते कतबो पैघ भऽ जाय ओ बुइझते नै छै जे हमरा गार।
न देखियौ ऑफलाइन जेकरा भेज देबै दीदी भेजै लऽ नै छै दिक्कत क तीस भाय के देखैछैन टाइम छै ने दस बजे जाके चेक करथिन
छै हे के चेक करते आ जतऽ पढ़ैय छै न मास्टरो के नैय फुर्सत छैय जे अहीटा पर ध्यान देत
और घर पर रहतै तऽ भाय तऽ खाय लाय दै छथिन नै
ह से अपन कैहतैन माँ हमर जे ध्यान दैत रहब ई नै जे निश्चिन्त रह से नैय आब तऽ पैघ भेलखिन न तऽ सभ के देखथिन तऽ कनिया कनि ध्यान देथिन न तऽ पढ़ऽ पर ध्यान देतैन।
ह ह तैय द्वारे कहलखीन आ जे कि कहै छैय ऑनलाइन दै छैय औ किन्नो मानै लए नै तैयार।
किया।
हम आफ लाइन देब।
कोनो बात भेलय गार्जियन के कहत से करत
लेकिन फेर कहलखिन जे कि कहै छै टैब कीन देबौ लालच मे बुझै छियै
लालच बुरी वला।
हँ हँ ओकरा लालच भेट गेल जे टैब कीना जेतय
टैब त ठीक छैय अपन नेट तऽ छौहे
हँ नेट के नहि छै दिक्कत आ दी फोन पर नऽ जते अथी एम बी के हु छैय ऑनलाइन क्लास के एप्प ओ मोबाइल मे शो करबे नहि करतय
हँ तहन बढ़िया छैय अपन टैबे मे कऽ देथिह कखनो काल के कहिे से रील देख ले
इन्स्ट्रा चलेबे नहि करैये इन्स्ट्रा पर रील तऽ हमर फोन मे देखैये एकर बड़ा नीक बुझबय क्यो पूछत तऽ कहत हम इंस्टाग्राम नहि चलबै छी
आ तऽ वला इन्स्टाग्राम अपन खूब चलबे यऽ
हँ हँ मतलब हमरा से ज्यदा देर चलबैये। हम तऽ कखनो कखनो चलेलहुँ
हँ बढ़िआँ छैय नऽ नाम तोहर आ काम ओ करैये
से अपन चलबैत रहै छै टाइम पास करैत रहे आइ पूछैत रहत ई ई छैय ई की छैय ई की छैय
नइ ठीक छैय टाइम पास कनि मोन फ्रेश केनाय जरूरी छैय से के लेल कनी काल